हेलो हेलो
गोर लागै छी
खूब सोहागवती पुत्रवती धनवती रहु जुड़ रहु जुड़ायल रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ सब छी ठीक
हँ हमहूँ ठीक छी बढ़िआँ छी सभगोटा घरमे बढ़िया हँ सभगोटा बढ़िआँ छी सभगोटा अहाँसभ बढ़िआँ छी सभगोटा बौआ अहाँके सासूमाँ अहाँके ससुरजीसभ बढ़िआँ छथि
हँ सब गोटा ठीक
मम्मी पप्पा अहाँके अहाँके माँ अहाँके पप्पा
हँ हँ सब गोटा ठीक छैथ
अच्छा नहेलहुँ सुनेलहुँ
बड़ी काल नहेलौं सुनेलहुंँ हम अपन सवेरे नहा लै छी की सवेरे नहेलौं पूजा पाठ केलहुँ खाना पीना बनेलहुँ
बहुत नीक बात खाना पीना खेलहुँ
हँ हँ खेलहुँ अखने कनि काल पहिले खेलहुँ हें
की सब बनेलहुँ हैं
बनेने रहौं भात तरकारीमे अरिकंचन सब्जी
आर मुरई के साग छलै से भुजने रही
अच्छा ओर कञ्चन पत्ता वाला जे अबै छैय तकर जे ओ लोढ़ी बना कऽ जे बनैत छैय
हँ हँ लोड़ी हमर सासू माँ बनेने रहथिन ने तरकारी रस छोड़े छोड़ेलियए ह
अच्छा तऽ बनल बढ़िआँ
एकदम माछ जकाँ लगै छलै खाय मे
सब्जी
हँ हँ सिद्ध भेलै एके भावमे सिद्ध भऽ गेलै हमर ननदि गाँंव गेल रहथिन न तऽ अपने हँ हुनकर सास ससुर सब ईसभ रखने छथिन तऽ ओहे काइल खुना एल खिन तऽ अनलखिन आम अनलखिन
अच्छा पाते पात अनने छलथि हे कि अथी बना कऽ लौल रहे
नहि नहि पात अनने छलखिन अरिकंचन अनने रहै हँ हँ सैह अनने रहथिन सभटा जेसभ अनलखिन सेसभ
हँ तऽ उएह होइ छै पात जे रहै छै न से ओ पात सँ अपने बना लिय लोढ़ी तऽ बड़ सुन्दर बन हँ तऽ ओहो कोनो नहि होइत छै लेकिन ओ लोढ़ी जे रहत ने ब‌उआ लोढ़ी लोढ़ा जे बनाबै छै ओकर लोक बेसन लगाकऽ तऽ ओ खराब भऽ जाइ छै रस्ता मे गर्मीसँ कतबो अहाँ अथी मे लबियौ ओ खराब भऽ जाय छै पात जे रहत ने तऽ घर मे बनबियौ टटका बना कऽ टट का सब्जी बनबियौ तऽ बड़ सुअदगर बनत
ते लऽ कऽ आयल रहथिन तहन अपने अत्तै बना कऽ ओकरा झोड़ेलौं
अच्छा तऽ ओ बौआ यै गाँंव जे गेल छलथि हे गाँंव जे गेल छलथि हे तऽ ओ कोनो काम छलनि हें ओतऽ गाँवमे
हँ हँ हुनके दियाद मे हुनकर पित पितियौत ससुर हेथिन हुनकर हुनकरे घर मे उपनयन रहैन तऽ ओएहेमे गेल छेलखिन
अच्छा तहन तऽ उपनयनके तऽ बड्ड नीक लगै छै उपनयनमे तऽ ए मतलब सात दिन तक होइ छै एक दिन दोग मरगठठी भेल एक दिन कुमरन भेल एक दिन उपनयन भेल हाँसुनोतेल मंगलमयके भेल ओतऽ बहुत बड़का अथी छथिन ओ एक सात मतलब सात आठ दिन तक तऽ हुनकर चलिते रहै छनि प्रोग्राम सब तऽ भोजो भात सब बड्ड नीक होइ छै गाँव घर के ई सब तऽ उपनयन तऽ बड्ड नीक लगै छै देखऽमे आ भोजसभ भेल लोकसभ खेलक केलक तऽ भोजो सभ बड्ड नीक भेल हमहुँ गाँव जाय छियै तऽ देखलौं जे बियाह दान भेल तऽ बर भोज लोग पात पर बाप रे बाप पात पर तऽ देखै छीये बीस बीस टा पचीस पचीस टा रसगुल्ला देने रहै छ खाइत रहै छै केना कऽ खायल होइ छै ओतेक कऽ कीजाने गेलियै
खा लै छथिन कि गाँंव घर मे कोन छै आ गाँव घर केँ इ लाल मोहन रसगुल्ला ला ई सबमे स्वादो बड्ड रहै छै वैह बहरिया वला मे नहि रहत ओत्ते
बाहर में नहि रहे छै ओ चीन्नी जेना रहत गाँव केऽ बौुआ रसगुल्ला बड नीक होय छै हमरो बड्ड नीक लगैया गाँवक रसगूल्ला गाँव मे रहै छिये तब भोज केँ हमरा इहै रसगुल्ला सब आर कथुके भोजने अइ लेकिन ओ पूड़ी सब्जी आ रसगुल्ला के जे भोज हयत तऽ हमरो बड्ड खुशी भे येह जे आइ भोज यै खायब आ ई भात दालि सबके ई सब तऽ लोग घरोमे बनाकऽ खा लैत छै हँ तऽ ई भोज ओत्ते नै बढियां बढ़ियां लगैये अपन अपन सभ के बौआ आब होइ छै पसन्द जेकर
छैहे कि एना पूरी पूरी सब्जी वाला तऽ हमरो बड़ पसन्द य भाय जहन पूरी सब्जी केँ भोज रहल तऽ मन खुश भऽ जाइत
आ कत्ते गोटा केँ बौआ भाते दालि जेनाकि हमर ससुरजी छथिन थिन तऽ हुनका जे छनि से हुनका भाते दिलि के कहथिन कि धुर ई भोज भेले पूरी पूरी लोग घरे मे
नहि तऽ ओ बुजुर्ग छथिन न तऽ बुजुर्ग लोक सभके पुरान लोक सबके तऽ हँ टूटबो नहि करते है
देखियौ बौआ घरके पूरी लोक पातर पातर बनेलक आ भोजक पूरी जे भेल से त कनि मोटगर मोटगर होइ छै तऽ ओहि दुर हुनका टूटे छ तऽ ओ कहथिन की जे एहनो भोज होइ छै भोज होइ छै भात के दालके के मीट के माछ के ओहि सब के भोज हुनका बड पसंड अ हमरा दुनिया मे कथू के भोज हैत ले लेकिन हमरा नीक लगैया पूरी सब्जी के ओर रसगुल्ला लालमोहन के गामक बुनियो बड्ड नीक हैत
हँ हँ सरस्वती पूजा में तऽ गाँवं मे लोग बनबै छै खूब
हँ आ भोजोमे कतेक बौआ बनायत जेनाकि उपनयन मूड़नसभ जे भोज करत पूरी सब्जी के कतेक त ओहिमे कतेक रसगुल्ला लालमोहन देत आ कते जे छै से ओ बुनियो देत हँ तऽ ओ बड्ड स्वादिष्ट होइत छै आ बाहर सभ के तऽ बुनिया हैत जे चीनी पहिले कट कट उठैत रहत आ ओहन बुनिया रहै छै लेकिन से गाँव के ने बरस रसग रसगर दना
हँ बुनिया तऽ हमर जे छोटका भाईजी छथिन ओहो बड़ सुन्दर बनबै छथिन बुनिया
आ
हुनको हाथके बड्ड सुन्दर हँ अपनेसभ बडड़ड सुन्दर बनबैत छथिन हमसभ तऽ एक बेर खेने रही हुनकर हाथ के बड़ सुन्दर लागल खाय मे तऽ
अच्छा ओ जे अहाँके छोटका भैया जे छथि से जो बाहर रहै छैथ अहमदाबाद अच्छा हँ कहने रहैत एक ओ हमर जे छथिन ननैद एकटा से कहने रहथि लेकिन हुनको कहाँ मने के सब दिन सर्दी रहै छलनि हैं आ बेसी काल हुनका का सर्दी रहै छलनि हैं बा बच्चा मे कहियो कहाँ दनके खेलाइत रहथिन स्कूल गेल रहथिन तऽ हुनका कहदन के नाकपर केओ बल बच्चा बॉल सँ मारि देलकनि ओ बॉल नहि खेलायवला होइया तै सँ तऽ तहिया कहादनि के नाक रहनि फुलि गेल आ ओ फुलि गेल रहनि तऽ दबाइ खेलखिन तऽ ठीक भऽ गेलनि आ आब आबिकऽ कहादनके ओ सर्दी बेसी काल भऽ जाइत छनि तऽ डॉक्टर सँ देखेलखिन हेँ तो डॉक्टर कहलकनि हैं जे ओ हड्डी नाक के अन्दर हड्डी छैय से टेढ़ भऽ गेल छनि आ ओ ओ आ ब्लॉक भऽ गेल छनि तऽ साँस लेबऽमे दिक्कत होइत छनि।
अच्छा
ऑपरेशन हेतनि नाकके अन्दरमे ऑपरेशन हेतनि तीन टा
आ औ
हँ तऽ सेहै कहने रहेथ त जे ऑपरेशन हैत हुनकर भतीजा लगतैं तऽ ओ कहलखिन जे ऑपरेशन शन हेतनि कहियादन हुनकर कोनो भतीजाके जन्मदिन छनि तीन तारीख कऽ तऽ ओहि ओहिके प्रात भने
हँ हँ
से कहलखिन जे ऑपरेशन हेतै तऽ ओ लेजरे ऑपरेशन भऽ सकैया जे आब आइ काल्हि चललियै से बला पहिले तऽ चिड़ फाड़वला होइ छलैय लेकिन आब तऽ लेजर होइ छै तऽ उएह हँ तऽ अहाँके नहि बुझल छलए
नहि हमरा नै बुझल रहे
अच्छा नहि बात होइत हेयत
नहि बहुते दिन भऽ गेल बात केला बताउ केना भऽ गेलै तखन कखन के चोट कखन
हौ उएह सएह कहै छै जे कोनो चोट लागए किछो हुए तऽ ओकरा अथी नहि करि पहिले तहिये के रहितथिन करा लेने तऽ आइ के जमाना मे एहन नहि रहिते से कहादन के नाक के हड्डिये टेड़ भऽ गेल छलनि ह बौआय आ एते दिनसँ कोना आर छलखिन हैं आ ओ ताहिके बाद ओ आब ओ नाक बंद भेल जाय
लेकिन अचानकसँ एना भऽ गेलनि पहिले तऽ बड्ड सुन्दर रहथिन।
त कहादनि के हुनका सबदिना रहै छलनि हैं लेकिन ओ सर दी मे दवाइ दवाइ खा लै छलखिन फेर ठीक भ जाइत छलेन फेर किछु दिन के बाद हँ हँ जल्दी जल्दी सर्दी कहादुनके ओहि दुआरे होइ छनि तऽ ओहि दुआरे होइ छनि तऽ परेशान छलखिन हैं आब साँसो लेबयमे दिक्कत होइत छलनि हेँ
हँ तऽ अथी भ गेल
जे लिखलहबा हैयत हँ त जहिया के जे लिख लहवा रहै छैय इन्फेक्शन भऽ गेल छनि ओहिमे तऽ ओ जहिया के जे लिखलवा रहै छैय सैह होइ छैय त आब बेसी भऽ गेलन हैं त ओ कहादुनि के आब देख खेलखिन हैं तऽ डॉक्टर कहलकनि हैं। भगवान सभके नीक करै ककरो खराप नहि सोचैत छियै। नीक भऽ जायउ हँ तऽ ओहिके अन्दर तीन टा ऑपरेशन हेतनि ओ कहाँ दनके चार पाँच तारीखके हँ तऽ सेहे सभ यै अहाँके बौआ ठीक छथि
हँ हँ ठीक छैय बौआ एखन खेलाइ छथि बाहरमे की सब खेलहुं हें
खेलहुँ हेँ ने बौआ एखन बनेबे केलौ हेँ नहेलौ सुोनेलौ आ खाना पीना बनेलौ हैं तऽ कनि ओ सब अबै छथि बनेलौ हैं जे भात बनेलौ हैं आ करी बेस के करी नहि होइया ओहे करी बने लौ हैं आ पालक के सागके आ अल्लूके भुजिया बनेलौ हैं रोटी बनेलहुँ हैं
ह हमहुँ मुरैयेक मुरै के साग अन्ने रहथिन माँ तऽ ओहे आर ओ तऽ ओहिमे कनि के छलैहे केओ खााय छथिन हम हमर सासु म खाइ छथिन नहि तऽ ओर केऊने त ओहि में कंपनी अल्लु ध क नै हमर हमर बाबूजी के सेहो नहि नीक लगैत छैन हमर पतिदेव के सेहो नै नीक लगैत छैन
हँ ईसभ लि ईसभ ई सब लेडीस लेडिसे सबके मोगीये मेहर
हँ आ हमर हाउस हमर साउस जे छथिन तिनका साग सब सभ बेसी स्नेह रहै छथिन कहै छथिन सब्जी तरकारी किछो नहि चाही हमरा हमरा कनि साग भेट जेबाक चाही चाहे ओ झोर बला रहे चाहे ओ भूजलाहा रहै
हँ तऽ साग पात तऽ नीक बात छैय बौआ साग पात तऽ फायदे करैत छैय साग किछोके साग रहै फायदे करैत छैय। शरीरमे तऽ ओत खेबहाक चाही जकरा कतेकके नीक लगैत छैय तऽ नीक बात छैन
हँ अहाँके अहाँके नीक लगैया अहाँके सभसँ नीक की लोगैया खेनाई पिनाई में
सबसँ नीक सब हमरा सभसँ नीक लगैया बौआ सुनै छियै
ह
नहि सुनै छीयै बौआ
हेलो
हँ नहि सुनै छियै
चली गेल छै
नहि हम सुनै छलौ हेँ हम सुनै छलौ हँ अहाँके आवाज न हमरा सब निक लगैया जे उसना चाउर के जे ओ भूज क आ ओ आटा बनवबै छै उसना चाउर के आटा के रोटी
हँ हँ
खेसारीके साग जे भूजल होइया से हमरा ई दुनू ब बहुत ब नीक लागैया ओहि आगूमे माछो मीट फेल या हमरा हमरा ऊ बड निक लागैया त सबके अपन अपन बौआनी जेकरा जे इच्छा होइ छै से लोक बनबैए खाइए आ आइयो मौसम निकए आइयो गर्मीये ए
आइ तऽ कनी नीक रहैए मौसम लागैए कतौ पाइन ताइन भेलए हमरा सभ दिस तऽ नहि भेलै लेकिन भोर समीर एकदम झोपल रौदनी उग रह है लेकिन वएह चिपिय छ ठण्डापन नहि बुझाइय उमस वला गर्मी छै हँ
ओ तैयो पंखा के हवा बहत रहै छै आ पसेना चलैत रहै छै से वला गर्मी एखुनका हेतै आब
पहिले गाम घर गेल छलहुँ कनी घूमय फिरैय लेल फेर आबि गेलहुँ
अच्छा गेल छलहु हँ
हँ हँ हमर ददिया सास ससुर गाँंवे मे रहे छथिन ने तऽ कनि घ हँ ठीक छथिन कनि बाबा छथिन तिन से कनि बीमार रहय लगलखिन एखन पर दबाइ तबाइ चलैत छै ने ठीक छै ना
तऽ बौआ जवान सब के किछु ने किछु होयते रहे छै तऽ ओ सब तऽ